हँ बाज नऽ।
हँ दीदी ठीक छी?
हँ ठीक छी।
की करैय छी नैय।
बैसले छेलौ । आहाँ खाना पीना खेलौ?
हँ हँ हम खेेलौ।
और सब कहियो? हम केलौ मम्मी खेलक।
अच्छा और लड्डू सूइत रहल?
हँ एखन नै सुतल हन।
अच्छा और सब कहियौ तऽ?
और सब ठीक छै, छै एखन।
हूँ हमहुँ बैसल छेलौ हेँ सोचलौ ए कि फोन कऽ के देखै छियै। सब के ओना टास्क पूरा भऽ गेल हमरा सबके तऽ बचले अइछ अखन तक।
हमरा तऽ अपने बचल या।
छैय।
खिचड़िया यौ खेएब तऽ खा लिअ। नै तऽ जे खेएब से खेएय नै। और सब कहियौ?
और सब तऽ ठीके छै हमहूँ अखने खाके ऐलौ हेँ ऊपर।
की सब खेलौ?
भात, दैल, सब्जी। ओना एखन माछ छेल्लए बनल मौसो छेल्लए बनल किछ। ईसब गेल छलखिन हेँ बाहर तऽ नै छेलखिन हेँ लेकिन हम तऽ नै खाय छी।
हँ।
तैय दुआरे।
नै खाय छी मछली सब।
नै- नै खाय छी।
जादा हमरा तऽ मछली पसंन्द या।
हँ होय छै अपन अपन सबके हमू खाय। छेलियै लेकिन हमरा मोन नै करैए खाएके अखन तऽ नै खाय छी आब छोइड़ देलियै।
चंन्दो बहिन सब नऽ खाय छेलै आब ओकरा सब के - मोने कुरती निको छेलै दुगो पालन तैयार तोड़े देलकै।
हँ हँ इएह बाते छै। जखन लड्डू गोपाल आइब जाय छथिन घरमे तऽ कनी अथी लागैत रहै छै खाएमे-
नै खेएब नै
ह-ह-ह
माँ कहै छैय खो जखन अपन मोन करतौ तखन सँ। छोइड़
हमहूँ तू खाइ छलियै। उएह कहलिये जे फोन लगा कऽ देखैत छी की होइत छै सभके तऽ। पूरा भऽ गेलै ई सपेटर दोसरो आबि गेलै निओ आबि गेलै फेरसँ। नया वाला हमरा सबके तऽ पहिलको पूरा नहि भेलै।
सएह तऽ।
आओर सभ बतबियौ कीसभ भऽ रहल छै तखन
की हैत एते गर्मी छै जे बापरे परेशान छै।
सेएह छै आओर ओम्हर किनको मधुश्रावणी छनि कि नहि?
पता नहि अर् नय भुजलीये यऽ। छै हमर गामवमे तऽ एगो दूगो शादी भेल छै तऽ हेबे करतै।
हँ तऽ नया के तऽ हेब्बे करते।
हूँ
जा मे त सबसँ ज्यादा मजा आबैत रहै छै जायमे
हँ घुमै मे नीक लागै छै मस
हँ बहुत मजा आबैत रहित छै घूमऽमे। कनिआ सऽ जादा त इमहरिका लोग रहै छै एक्साइटेड
आ।
आ पबनैतन के हालत खराब अइ सही सही क एमारका लोक फुल एंजॉय कर रहल अइछ घुमि घुम कऽ
हां।
आओर सब कहियो तै बेर तऽ डेढ़ महीना अइछ मधुश्रावणी
हँ अबहो गेलै ने
ह ई बेर बड बो गेली है। हमर दीदी के शादी रहै अइबो भेल मतलब क बूआ। के ओहो टाइममे डेढ़ महीनाके भऽ गेल एतेक परेशान भऽ गेलखिन। एहिबेर फेरो भऽ गेलैए डेढ़ महिना के
डेढ़ महीना से ऊपर सेहै तऽ अगस्त में जन्माष्ट अष्टमी भऽ जाइत छलै।
एहि बेेर सभकिछु लेट भऽ गेलै।
हँ।
बोलबामला लोक तऽ जुलाइएमे चलि जाइत छलैए अखन तऽ आब अगस्तमे जेतै।
हँ।
सभटा चीज एहिबेर आगाँ बढ़ि गेलै ने सभी चीज आगाँ भागि गेलै। आर सब कहियो दानमे की भऽ रहल छै।
तऽ किछो नहि होइए।
हमूँ तऽ फोनेमे लागल छी।
गाँव मे मोन लागैया।
बहुत जादा जाएके तऽ मोने नहि करियै। लेकिन ई छै कनिक गर्मी छै एम्हर ताहि दुआरे कनिक नहि तऽ आओर किछु नहि छै।
हँ।
आओर एखन तऽ राति छित हँ सबेके लगे छै काहते कतऽ मिलते फ्री
सहए तऽ अपन संगी सब लग बैसू बात करू उएह तऽ।
हां आ। ओतऽ तो घर मे त पैक रहऽ पड़ै छलैया। घरसँ नीचाँ जाउ, नीचासं ऊपर आउ, ऊपरसँ कॉलेज जाउ।
ओ सैह त और कतऽ जेबे करतै त लो
हम्म तएह छै, एतऽ एत्ते फ्री कतौ नहि भऽ सकैय गाम गामे छै।
अखनो जे मजा गाममे छै, से थोड़े न कतऊ छै।
तऽ सही कहलियै।
अहाँके नींद लागैया की।
नींद नहि लागैए, हम खाय छी बैसल छि। इ खाय क मोन नहि होय यैं, तैयो जबरदस्ती खिचड़ी कहलकय खिचड़ी आओर दलिया इहै दुनू खाई लै।
अच्छा हँ राति खन क हल्का खाना भऽ जाइ छै न त नीक रहै छै।
डॉक्टर मना मतलब केने छै, किछो नहि खाय लऽ एकर खिचड़ी, देलिया तैयो हम छोला चावल सुबह मे खैए लेलियै। पुछलन खिचड़ी खैऽ, हं खिचड़ी खेलौ।
हर टाइम इहो सब नहि नीक लगे छै न, आ जे सब दिन से खा ऐल छथिन तिनका त और नहि नीक लगे
नहि नीक लागै छैइ तहनो खाउ। कहलियै डॉक्टर क अहां कहलऊ खिचड़ी खाय ल, हमरा मौंस, भात खाय के मोन करै यैं।
आ जखन कियो मना कऽ दै छै जे ई चीज नहि खाय के छै तखन तऽ और मोन होइत रहै छय जे, कखन खा लिय। हँ कि खा लैतऊ, आ ओहिसँ पहिने राखल जे एहिं से नहि मोन छै, लेकिन जखन कियो मना कर तै तखन खाइके मोन हेतै। एम्हर तैयों हवा बहै छै अखैन।
बाप रे इम्हर तऽ बहुत जादा गर्मी, हवा के एगो पतो नहि हिलै छै।
हम्म इमहरो गुप छलै या भोर स केने, एते गर्मी छलै यैं, अखन तैयो हवा बहै छै।
आब काल्हिके मौसम की रहत से भगवाने जनै छैथ। सहीमे बहुत ज्यादा गरमी छै।
बड़ गर्मी छै बुझलियै।
की हेतै देखियौ आब काइलो की होइ छै।
एखन खरियान में एते रास बर्तन लोहिया एते हाथ फूलि गेल यऽ।
सुई के वजह सऽ
ह तैयो एखन काल्ह कहलकै, भोर सांझ आब नस मे सइया पड़तै। कोना लगल‌ऊ असगरे छलहुँ, कियो छलैह
हम्म भऽ जाइ छै न किले वला के इहै भऽ जाइ छै।
ह ओं एते मोट क हाथ फुलल यऽ।
आतेमे छोट बच्चा आओर दिक्कत कियो लेबऽवला नहि छथिन की
के रहतै कीओ नहि छै
सेहो छै। एहि सब मे गामे घर में नीक छै जे अकेलो रहे छै तऽ फील नहि अबे छै अकेले जकाँ।
हंँ।
दस गोटा आयल दस गोटा गेल
सही कह लिए
आओर सभ कहियौ तकन की सभ भऽ रहल छै
आओर तहन कि खाना खाइ छी आओर कितने एखन होइ छै।
नेटवर्क पकड़ैत छै छोड़ैत छै
हँ हमरा तऽ एखन आओर बालकोनी मे बैस क बात करबे घर मे अन्दर मे एक रती ने नेटवर्क एत।
हू। इएह प्रॉब्लम छै इमरो नेटवर्के नहि अबैत छै। भैर -भैर दिन छत पर बैसऽ पड़ैय नेटवर्कके चक्करमे।
हूँ।
क्लासो करैत छलियै तब छतेपर बैसय पड़ैए किछु करू तऽ छतपर। नीचाँ कनिको नहि पकड़ै छै।
हमर तऽ बड सुंदर फाइव जी चलता पता नहितय चीज भऽ गेलै नहि चलैत छै। हमर तऽ कतहु नेटवर्क हमर नहि खराब गाँव रहैए कतहु रह फाइव जी चलैए तऽ एतऽ पता न की बालकोनीमे आबैची तकर बाद नेटर्क रहयै य। बू अब तूमने कीवी देखा तऽ कीवी ही चाहिएै।
की।
हूँ।
कथी
ह डॉक्टर कहखिन ने कीवी खाइ लए से आ हमर बुच्ची देखलखिन तऽ ओएह कहै छै आब हम ओह खेबौ।
हू हू
आ खेते नहि काटि कऽ देब तऽ फेक देत लऽ कऽ
हँ बच्चा सबके होइते छै। बसले लेब सऽ रहैत छै
हूँ ह टु यौ हमर जगह पर सेऽअपन जगह पर आउ अपनन विस्तर करू निचामे। आ खिचड़ी राखि देलहुँ अपन खाय ल खिचड़ी खायब य दालि खायब जे खायब भात हूं हूं जादे नहि पसन्द छै हँ तऽ रह देहि हमरा कोन काज य कूलर मे अहीं सुते छियै हमरा नहि कुनौ बाहर जाय क सुति रहब भनेरे आनि लेब हम चलि जायब दुआारका बस बात खतम। हमरा ने हमरा इे जे हम इलाजे करायब तऽ ने इलाज ओनौ ओतौहो